कियौ कियो ढलकन बाबू की हाल चाल
एकदम नीक यऽ ओ अहाँके की हाल चाल छै
ओ बड्ड बड्ड बढ़ियाँ समाचार छै यौ आइ कनि बहुत दिन भए गेल छल तऽ सोचलियै कनि ढलकन बाबू के याद कऽ लिये
यौ ओ नीक केलिय ओ एकदम नीक काज केलियै अहाँ आओर हाल समाचार बतेबियौ बाल बच्चा केहन छै
सब ठीक छै यौ की सुनैमे आयल यऽ यौ
की
ई बुरबक चन्द्र के पोता नहि छलै
हँ
ओ चोरबा निकललै यौ
चोरबा केकर घरमे चोरी कऽ लेलकै उ से
गाड़ी चोरा के भागि गेलियौ चारि चक्का
ओ चारिचक्का केकर गाड़ी छले ओ मनिसबा के हमहुँ सुनलियै
मनीषबा नहि यौ मनीषवा के पड़ोसी नहि यै
मनीषबा के पड़ोसी धीमचंद अच्छा ओकरा पास तऽ चार चक कमे ओ चलै ने अटिगा
नाटिका
हूंम्म
से चोरा लेलकै अयो की भेलै बतबै छी चोरेल के नहि मतलब चो चोर या फेर ओकरा छीन लेलकै से पता या ओ अथी ढीमचंद नहि छले ओकर जे बेटा छलै ओ ने कनि ओ देखिय आब ओकरा तऽ य ओ सब जे छै शहरे बाबू सब ओकर की पत्ता गाम काजके गाम के की स्थित गाम मे की होइ छल तऽ ओ शहरी बाबू छलै सरी बाबू आ छल राति मे दू या ढाई बजे समझलिय बुझलियै तऽ आबै छै ने तऽ ओ जे छै छौड़ा
हूंम्म
ओ छौड़ा कथी केलकै अपन तीन चारगो संगी साथी साथे जाके ने गाड़ी ओकर रोकलकै
रोकलकै एक केम्हर गाम के बाहर की गाम के अन्दर
नहि घाम के अन्दर यौ ओहिठाम ने ये जे नै यए जो अपन एहिठाम ई जे ढलान नै यए ढलान के ढलान से जे एगो रस्ता सुन हँ हँ ओहिठाम से जे एगो सुनसान रस्ता टना जाइए ओहिएमे
हँ अरे ओहिमे
ओहिमे ओहियेमे ओकरा पकड़लकै आ गाड़ी छीने लगले तऽ ई बुर्बक साहब की केलखिन ओकरा पास बंन्दूक छलैये
हँ
लेकिन ई बन्दूक निकालखिन नहि समुझ बुझलियै की पता ई सब डिप डैर गेलखिन
ओ डैर गेलै चार पाँचटा आदमीेते की बन्दूक हमरा से छीन के हमरो हमरा पे नहि
तऽ ई बुर्बक छै ने यौ गाड़ी के दरवजा खोले से पहिले बंन्दूक नि
हँ बन्दूक निकालि लेते ने ओकर बाद बन्दूक दिखेते
ठाम ओहिठाम ह ओहिठाम से एगो गोलि मारि देते त की दिक्कत छै ओहिठाम से जादे जादे एगो शीश एगो शीशे टूटबे करतै ने तऽ कथि भऽ जतै
से तऽ नीक बात कहलिया अरे एक बार अरे हमरो साथ एकटा चीज भेलै यौ
की
कि अहाँके बुझल छै ने हमरा देखियौ हमरा दियाद मे एकटा जे भाय छै जे जेकर जे जे ओ दिल्ली मे रहे छै और जेकर बेटा सब अमेरिका से भए गेल छै काइल उ एले गाम हम हमरो नहि बुझल छलै कि आ गाम आबे वाला छै हमरा कनियो नहि अन्दाजो नहि रहै कि ओ गाम एतै काइल गाम एले कहलकै की हमर पोता की स्टेम्प फ ब्रिज मे हमरा एडमिशन करबेके छै हमरा जमीन बेचबैके हम कहलियै अहाँ तऽ अपन सभटा जमीन बेच बेच के सिफ्ट भऽ गेलिय अहाँके कोन जमीन के हिसा छै यौ कहलखिन कि हम कि हमर बाबा लिख के गेल छथि ल कनि कनी जमीन हमरा आओर भेटतै तऽ हम कहली अहाँके कोन जमीन जते जमीन जायदाद अहाँ के छलै अहाँके हिस्सा के छले हम सब हम हम हम सभटा तऽ अहाँके बेज अहाँ अहाँ सबटा बेच देलियै हमरा कह हम कहलियै नहि बैचियौ यौ बादमे काम हेतौ जमीन के दाम बढ़े छै
केतन
अहाँके जीत छलै
जे छले ओ तऽ भेलेब दुबारा कहाँ से कोन वा कोइ छलखिन यो ओकरा पास सबटा बेच बाइच क अमेरिका शिफ्ट भए गेलै हँ नाम छै तऽ की भेललॉय ल के कथि भ जेते जमीने नहि छै तऽ ओ कहाँ से तऽ यौ ई बता त ईसभ बुुरबक वालला बात बात भेलै कि नहि
आब हमरा ओ बुझल नहि छले आब ओ हमरे दी हमरे दिियाद आब हमरा पर कोर्ट मे केस
केना एना थोड़ एना थोड़ी होइ छै यौ केस कऽ देलकै तऽ हमहु ओकरा पर नहि कऽ देबै जदा हेतै तऽ यौ च बच हँ च चौ चलू त की हँ तऽ सुनू ने सुनू ने नहि तऽ कहै छै चलो राते राते क ओ उठबा लिये चलिये अपन ई फलाना ढमकाना छोरा सब ने रहिये
परिवार तरिवार छै परिवार वला आदमी छै
आ यौ एते ओ परिवार तरिवार अहाँके बारे मे सोचैते नहि ययत अहाँ केतब ओते सोचै छियै यौ ह्य ओकरा एते ओकरा एते मार मारबै ने ओकरा अमेरिका वापसे भेज देबै मतलब ओ कथी बुझै छै अपना आप ई बात तऽ छै यौ कथी बुझै छै ओ अपना आप के यौ
से तऽ हमरा नहि बुझल छै पर बुझू ने एक बात केहन घिनल आदमी छै कि पिछला छओ साल मे एक बेर गाम नहि एलै है एकटा भोजन जमीन जम जमीन जे बिचलके अपन सबटा ओकर बाद से गाम के मुँहों न दिखे छै उुनकर दुनू बेटा अमेरिका से आबे छै
फायदा मे करे छै ओकरा एते मारि मारबे ने सबे जमीन जायदा सब नि की काल्हे देबै सबटा बेच बाच कऽ अपना अमेरिका भागि गेले, एतऽ से एले तऽ फेर दऽ दुबार होबयके? तऽ यौ, एतेक एतेक चालू छै। ओ सभ की आँ? लॉयर तऽ हमहूँ अपनेमे एगो लॉयर छियै यौ। यौ हमहुँ अपने मे एगो लॉयर छियै ई नहि बुझलियै अहाँके बहुत टेंशन कथी ल देख यौ, ओकरा देखैयौ ने, अगर रातिमे ओकरा एते मारबै ने। ठीके कऽ देबै छौड़ाके। एते ओकर हिम्मत भेले यौ टेंशन नहि लियौ हम एक एक नम्बर लॉयर लऽ के आब अहाँ कहबै ने तऽ ओकरा कछो अहाँ कछ चिन्ता नहि करियौ हम लॉयर कोर्ट कचेरी पुलिस प्रशासन सभके हमर सभके कॉन्टैक्ट मे छै यौ। आखिर छै ने अपना सभके पास पैसा हँ तऽ यौ ओकरा नहि छोड़ेके छै। एना थोड़ी होइ छै।
ह हँ किछु कहत माय लेबै। हम ओकरा एते बेर कहलियै यौ जमीन नहि बेचू कनि इन्वेस्ट मेंट रहतै कनि पाय रहतै जरूरत पड़तै
आहा के नहि पता आए गुरुपाग छै
अ एक बात बतबिये उनकर दूटा बेटा छै। दूटा बेटा छै। बुझलियै
हँ तऽ एगो तो बड़का तऽ सुनै छै। कहाँ दन अमेरिके में जॉब करे छै
हँ अमेरिकामे दुनू बेटा बाप के पुछबो नहि करै छै। पुछबो नहि करै छै। दुनू बेटा हँ
कि ओकरा छोड़ ओकर बारेमे की पता लेकिन पुछबो नहि करै छै। आ देखिय ई एते बड़का बुर्बक छै। ओकरे लए सभकुछु केलकै ओकरे छोड़ि देलक बतबी
क्य ब दली
एकर कोनो सेंस भेलै बता कोनो बिना सेन्स वाला बात भेले यौ यौ हमरा मैसेज आयल यऽ यौ यौ मैसेज मेना, सिग्नेचर अपडेट वाला मैसेज एलियौ यौ, डिमेन्ट अकाउंटमे यौ, अथीवला मे शायद।
कम
लागैए, अहाँ किछु अथी ओ लग नहि केने छलियै हँ? लॉगिन तऽ लगैए, ओकरे अथी मैसेज एले यऽ।
ओ ओहिमे किछु कहै छै। बताबियौ ने कि
नहि नहि, किछु नहि, खाली ओ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लऽ आयल छलै, सिग्नेचर अपडेट वाला।
काम करियौ ने हमर सभके तऽ काम भऽ गेल छै। ओहि एप से जते छलै सभटा डिलीट कऽ दियऔ। फ फालतू हँ सभटा डिलीट कऽ दियौ कोइ काम के छै नहि हँ जतेक पाय देखियौ एक ह एकटा मे हमरा हजार रुपआ भेटै एक एकटा छ सए रुपआ भेटल सुलस यो पहिला वाला की अहाँ के नहि बुझल जे हजार रुपआ भेटल पचास पास मतलब पासो पो या कि? हमलोग कनि कनि खाना खेलियै, मटन चावल। बिसरि गेलियै हँ खस्सी जे कटबेने छलियै। से भेलै आओर आइ जे भोरमे किनलियै, छओ सए।
हो, ओ तऽ महिँ तऽ मोने गदगदा गेले, ओते बार गदगदा गेले।
समोसा छोला जे ख
जदा कह हँ यौ, ओकर चिन्ता नहि करू, सुनू ने यौ हमर कऽ ने। भते रे, आदमीसब, अहाँ टेंशन नहि लेबै, नहि तऽ कहबै तऽ भऽ जेतै। तऽ कऽ अखन अनठिया दियै दू चारि दिन, की एखने बातचीत कऽ लिअ?
नहि नहि अंठिया दै छियै अपने आदमी छै ने की करबै जे छै तऽ खूने के रिश्ता ने
हँ इहो बात छै य छै तऽ अपने छै ने
छै तऽ अपने कित्तू खराब ही छै क तो खराब होइ छै चाहे चाहे तऽ अपने हँ मनो नहि ने मानै छै केना करबै केना डराबै केना धमक के भै एक रत्ती के दिमाग नहि छै एक रत्ती के जमीन ओकर बचल नहि छै
उहे ने जेतेक जेत कतबो छै कि अपने ते छै यौ केना अपन आदमी के केना कऽ दियऔ य इो मन मतलब बहुत पीड़ा भेल यो हम अंन्दर से बहुत जादा पीड़ा भेल
हमरो हमरो हमरा बुझल नहि छले कि आबे वाला छै एलै आओर सीधा आबै छै एक एक कप ई कप चाय नहि पी पीबै छै कहलकै कि हमर जते जमीन छै ओकर हमरा हिस्सा दऽ दियऽ हम बेच बाजि कऽ चलि लेब हम कहलियै तोहर कोन जमीन रहौ
उहे न उहे न उहे नहि उहे तऽ आब कोन तऽ यौ ई गलत बात छै लेकिन छोड़ू छोड़ू हँ छोड़ू ओहिसँ बात हटाउ यो यो शान्त हो जा य होते ने ड़कु यौ रुकू ने रुकु ने भड़कु ने शान्त भऽ जाउ ने छोड़ू ने ओ सब बात के जी की कहै छी यौ की सुनैमे आलिया
की
आलू चाप के बेटा नहि छलए
हँ बियाह के कोन लड़की सब
प्रेम प्रेमचंन्द्र की लड़की से
प्रेमचंद के लड़की राखी नीक लड़की छै पर हमरा हमरा एकता ओहिमे खोट लागै या सोशियल मीडिया पर पेज ग्राम त्राम नहि होइ छै ग्रामर बुक ओहि एप सब जे होइ छै ओहिपे रील बनबै छै रील मे तऽ वीडियो सब बनबै छै
अरे यौ फेर तऽ बड़ दिक्कत के बात छै यौ
तो दसटा लड़का दिखैत हेते ओकरा
जी है संस्कार लेकिन नहि भहु लऽ पले
हँ हम न छै छै की नहि बात से छै हम बताबै छी ओ जे राखी छै ने केकरो मतलब ब बाय बाप माँ के बात माने नहि छै मतलब गुदाने नहि छै एकदम एकोदम नहि गुदाने छै
ये बुड़बक लड़की निकलि गेली तऽ
हँ तऽ तऽ उ किछु करै छै से माँ बाप मना करै छै से नहि बात मानै छै तऽ भेलै कि की ओ कहलकै कि आब हम पाय कमेबौ
ठीक भऽ जेतै
आब हम की कऽ सक हँ जखन ओकर जेकरा से बियाह होय वाला छै ओकर लड़का के पता चलते हमर जे होने वाला पत्नी छै ओ ई सब करे छै हमर होने वाला कनिया ई सब एहन जेना करै छै तऽ ओकरा केते ह काम कहै छियै आर देखू ने लड़का वला सब दहेज नहि ले छै ओकरा बुझल हेते तऽ ओ तऽ बीसे लाख
रुपैये तऽ छोड़ो ने ईसभ बात अपना सबके कथी अपना सबके
हँ अपना सब की अपना सबके जाय के छै बूझ केै सिद्धान्त है
छ यौ केकर एहिहिठाम से भोज खेबै यौ एकर ओहिठाम से केकर ओहिठाम से आलू चाप के आलू चाप ओहिठाम से जेबे की प्रेमचंद्र ओहिठाम से
हम तऽ बरियातो बरियाते के साइड रहे छी अहाँके भुझले छै
लेकिन बड़ियाति के ने बड्ड ई सब गुदानै छै ताहि दुआरे जेबै बड खातिर तारीख होइ छै हम तऽ बरिियात जेबै यौ त चूकी हँ हँ ई तऽ नीक छै ई तऽ मानय पड़त हँ तऽ हम तऽ मानै छी ई तऽ ईटा बात छै हम तऽ मानै छी आ एहिमे एक्को र्ती खोट नहि छै यौ केठ कैठाम छै यौ हमरा तऽ नहि अथि खोजबो केलक नहि खोजलक यौ हमरा
अहाँके नहि बतेलकेै अय शाम शाम तक बता देतै
हँ भऽ सकै छै कनि कनि भऽ जाइ छै ने अथी
चौक पर कहलकै यौ चाचा भोज भोज छै शाम साँझ मे एकटा मुं्डन के आबि जेबै मटन छै हम कहलिय ठीक छै बौआ हम तऽ ऐबे करबौ फेर मटन लागि गेलेली ततऽ
देखै छियै देख कहै छी हमरा से आब देखियौ ने हमर खोज तऽ अखन नहि केलक भऽ सक छै आब करते कियकि भऽ जाइ छै कनि घरमे इधर परिवारवालला कनि भाग दौड़मे बिसरि जाइ छै
चौकपर भेट गेल तऽ हमरा कह कह देलकै ने अहाँ के घर जेतै ने एखन साँझ तक ह आठ बजे भहुत एबै ने
हँ हँ एबे करै यौ रुक रुक रुक रकू आबै छी आब गेलियौ नियोती दै लौ तऽ दै ल एया कि यौ हम अहाँके अखने बात करै छली देखियौ भी अंकितो बाबू लाइने पर छथिन की अंकित बाबू बताउ एक एके के बारे मे कहे छलियै
ए तू ए तऽ लेट ए